हेलो नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै नऽ
हँ सब ठीक छिये
आइ हम इंटरनेट आ आधुनिक जीवन पर चर्चा करैत चाहैत छी हमरा लगैत छै जे इंटरनेट आजुक समयक सभसँ प्रभावशाली आविष्कार सब मड सँ एक बनि गेल छै जाहि बिना आधुनिक जीवनक कल्पना करनाइ कठिन बनि गेल छै
अहाँ बिलकुल सही कहलिय इंटरनेट केवल एक तकनीकी साधन नहि बल्कि शिक्षा व्यापार सञ्चार मनोरञजन ओ जानकारी एक विशाल संसार बनि गेल छैय
बिलकुल कली हम सोचै छलहुँ जे किछु दशक पहिने जकरा लेल दिन या सप्ताहिक गेल छल ओ काज आब किछु छनि सब भय जायत छै
बिल्कुल जानकारी प्राप्त करनाइ दूर दराशक लोकग सँ संपर्क करनाय आ विभिन्न सेवा सबक उपयोग करनाइ बहुत आसान बन गेल छै
हमरा लगैत छै जे इन्टरनेट शिक्षा क्षेत्रमे बहुत पैघ परिवर्तन आ रहल छै आब विद्यार्थी दुनियााक कोनो को कोना कोना स ज्ञान प्राप्त कय सकैत छियै
सही कहलियै आब एक विद्यार्थी घर बेसे बैसल बैसल विश्वस्तरिय पाठ्यक्रम व्यख्यान ओ अध्यनन सामग्री धरी पहुँच बना सकैत छियै
बिल्कुल सच कहु तो ग्रामीण क्षेत्रक विद्यार्थीसभ लेल सेहो ई एक महत्वपूर्ण अवसर बनि गेल छै
हँ किएकी जानकारी य शिक्षा पर पहुँच पड़ला सँ सिखबाक सम्भावना सेहो पड़ल छै
बिल्कुल काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे व्यवसायके क्षेत्रमे सेहो इन्टरनेट क्रांतिकारी क्रांतिकारी परिवर्तन आनय छै
बिल्कुल अब छोट व्यवसाय सेहो अपन उत्पाद ओ सेवा बहुत पैघ ग्राहक समूह धरि पहुँच सकैत छै
हेलो
हां हेलो
हमरा लगैत छै जे संचारक क्षेत्रमे इंटरनेट सब सँ बेसी प्रभावशाली साबित होइ छै
सही बात दूरी भेतक भौतिक रूपसँ जरूरी रहेत छै मुदा संवादक सुविधा बहुत आसान भऽ गेल छै हेलो
हेलो मुदा हमरा लगैत छै जे इंटरनेटक अत्यधिक उपयोग कतेको समस्या से उत्पन्न करि सकैत छै
सही कहलियै समयक दुरुप्रयोग ध्यान भंग होब आ गलत जान तनिक प्रसाद जकर चुनौती सेहो मौजूद छथि
सच कहू तो तकनीक स्वयं खराब नहि होइत छै मुदा ओकर उपयोग कोना कय जाय ई अधिक महत्वपूर्ण बात छै
हँ आने वाला समय मे तकनीक शिक्षा स्वास्थ्यय व्यापार आऔर वैज्ञानिक शोध समके आहोर प्रभावी बना सकैत छै
हँ आब हजारो किलोमीटर दूर रहनियार व्यक्ति सँ किछु कनि बातचीतसभ सम्भव छै हेलो
हमरा
हमरा हेलो
हलो
हेलो हँ
हमरा लगैत छै जे भविष्य मे इंटरनेट आ कृत्रिम विधिमिता मिल केँ आहोर पेेक परिवर्तन अनत
हमरा लगैत छै जे सफल लोकसभक समयक महत्व बहुत नीकसँ बुझैत छथि
हँ आने वाला समय मे तकनीक शिक्षा स्वास्थ्य व्यापार वैज्ञानिक शोच सबकेँ आओर प्रभावी बना सकैत छै
काल्हि हम सोचै छलहुँ जे जे व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करैत रहै तऽ ओ किछु वर्ष बाद परिणाम बहुत पैघ भए सकैत छै
बिलकुल संगीत चलचित वित्तचित खेल आ अनेक प्रकारक सामग्री अब तुरन्त उपलब्ध होइ जाइत छै
सच कहु तो आत्मविश्वासक अर्थ अहंकार नहि बल्कि अपन क्षमता पर विश्वास होइत छै
बिलकुल जो इंटरनेटक उपयोग सिखबक विकास करबई आ सकारात्मक कार्य लेल कइए जाइ त ई बहुत उपयोगी साधन बनी सकैत छी
बिल्कुल बिल्कुल आब छोट व्यवसाय सेहो अपन उत्पाद आ सेवा बहुत पैघ ग्राहक समान धरी पहुँचा सकैत छै हेलो
हूँ सही केली समयक दुप्रयोग ध्यान भंग होइबे आ गलत जानकारी प्रसार जेका चुनोती सेहो महजुद छथि
अच्छा ठीक बत तब बाद मे बात कइल जाइ
ठीक बा ठीक बा